हेलो नमस्कार
नमस्कार
अहाँ रोज बिहान जल्दी उठैत छी कि नहि हम सुनने छी जे बिहान उठले से शरीर स्वस्थ रहैत छै पहिने हम बहुत देर से उठैत छलहुँ मुदा आब आदत बदलेके के कोशिश करैत छी सचमे फर्क महसूस होइत छीियै
आब रोज जल्दी उठैत छी पहिल बार आलस लागैत छल मुदा आब थोड़ा टहले छी आ ताजा हवा मिलैत छी एहि से मन खुश खुश रह रहल छै दिन भरि शरीरमे ऊर्जा रहै छै
हमरा तो सुबह उठला पर बहुत सस्ती लगैत छै शरीर भारी भारी लगैत छै शायद कारण ई छै जे हम राति मे बहुत देर तक मोबाइल चल चलबैत छी नीन्द सेहो पूरा नह होइ छै एहिहि कारण दिन खराब जाइ छै
मोबाल कम चलावत कर तऽ फायदा होय हम अब सुने पहिले मोबाइल दूर रखि दै छी थोड़ा समय आराम करै छीिय फिर जल्दी नीद आबि जाइ छै बिना उठब सेहो आसान भए गेलइ छै
अहाँ रोज कतेक देर चले छी हम सोचैत छी जे पहिले से हमरो शुरुआत करी डॉक्टर सेहो कखने छल जे शरीर चलैत हबाक चाही नहि तो बीमार जल्दी पकड़लियै छै स्वास्थ रहब बहुत जरूरी छै
हम लगभग आधा घण्टा टहले छी बहुत तेज नी दौड़ैत छी धीरे धीरे आराम से चलैत छी एहिहींसँ साँस सही रहै छै शरीर हल्का महसूस होइ छै
हमारा कमर दर्द बहुत होइ छै दिन भरि बसल रहै छै काज सेहो मोबाइल पर करे पड़ैत छै एहि कारण पीठ दुखााय छै आम व्यायाम जरूरी बुझााय छै
हँ कमर दर्द लेल थोड़ा खिचाववला अभ्यास बहुत फायदेमन्द छै हम रोज हाथ पैर सीधा करै छिय शरीर लचीला बनै छै दर्द धीरे धीरे कम होइ छै नियमित करब तऽ जरूरी रह छै
हँ ह योग सेहो करैत छैिय आजकल बहुत लोको योग करै छै टीवी मे सेहो सभ योग करबाक सलाह दै हमरा बुझइत छिय जे योग शरीर लेल नीक छै मुदा हमसभ शुरू नहिी केने छी
हम थोड़ा योग करै छिय गरा साँस लेल बहुत अच्छा लागै छै मन शान्त रहै छै गूसा काम होइ छै तनाव सेहो धीरे धीरे घटि जाइ छै
हमरा अक्सर थकान महसूस होइ छै छोट काम से सेहो शरीर थाकि जाइ छै शायद खान पान सही नहि छै बाहरक चीज बहुत खा लैत छी एहि कारण शरीर कमजोर लगै छै
बाहर तालापूना चीज कम खाउ सादा भोजन बहुत अच्छा होय छै हरियर साग खाउ फल आ दूध सेहो जरूरी छै शरीर धीरे धीरे मजबूत बनत
पानि हम बहुत कम पीबथ दिन भरि ध्यान नहि रहैत फेर शरीर सिर दर्द भर आए जाइत छै मुँह सेहो सुखाइत रहथि डॉक्टर कहने छल जे पानि खूब पबाक चाही
बिलकुल सहीद कहन छथिन पानि शरीर लेल बहुत जरूरी छै हम हमेशा बोतल साथमे रखैत छी थोड़ा थोड़ा पीबत रहैत छी एहिसँ शरीर ताजा रहैत छै ओर चेहरा सेहो साफ लगैत छै
अहाँ राति मे समय पर छूतीी जाइत छी हम तऽ बहुत देर तक जागैत रहैत एहि कारण बिहान उठब कठिन लागैत आँखि मे दर्द सेहो होय दिन भरि नीन्द लगैत रहैत छैिय
हमसभ जल्दी सच जाइत छी मगर समयपर नी बहुत जरूरी छै शरीरके आराम भेटैत छै बिहान मन ताजा रहैत छै पूरा दिन नीक जाइत छै
गाममे यहाँ बहुत लोग ब्य व्यायाम करै लगे पहिने ए तक ध्यान नहि देत आप सब स्वास्थ्य पर ध्यान दे ई बहुत नीक बात छै स्वास्थ रहब सबस जरूरी छै के
बिमरी बहुत बढ़ि रहल छै एहि लेलल शरीर म मजूत राखैत जरूरी छै छोट छोट आदत बदललासँ बहुत फायदा होइ छै रोज थोड़ा मेहनत करकके चाही जीवन खुशहाल रहै छै
हमरा दौड़ब पसन्द मुदा जल्दी थाकि जाइ छै साँस फूलय लगैत शायद शरीर अभ्यस्त नहि छै मुदा धीरे धीरे कोशिश करब नियमित रहब जरूरी छै
शुरुआतमे सभके कठिन लागैत छै धीरे धीरे शरीर आदत बना लै छै बहुत जोर लगयबऽ त आओ शरीर नहि छै शरीर लगयबऽके जरूरत नहि छै रोज थोड़ा थोड़ा करू फेर ताकत अपने आप बढ़त जाइ छै
अहाँ दूध रोज पीबैत छी हम बचपनमे खूब पीबैत केलहुँ चलू आब आदत छूटि गेल मुदा सुनैत छी जे दूध शरीर लेल बहुत जरूरी क ताकत बनल रहैत छै
हँ हम रोज रातिमे दूध पीबैत छी हड्डी एकरासँ हड्डी मजबूत रहै छै शरीरमे ऊर्जा रहै छै जल्दी थकान नहि होइ छै नीन्द सेहो नीक आबै छै
हँ बच्चा सभके सेहो मोबाइल कम चलाबैके चाही आजकल सभ दिन भरि मोबाइलसँ लागैत रहल छै बाहर खेलैत नहि छै एहि कारण शरीर कमजोर होइत छै ई चिन्ताके बात छै
सही कहैत छी बच्चा सभके मैदानमे खेलना चाही दौड़ब कूदत बहुत जरूरी छै एहिसँ शरीर मजबूत बनैत छै मन सेहो खुश रहैत छै आओर पढ़ाइमे ध्यान बढ़ैत छै
हम सोचैत जे कलहुूसँ अपन दिनचर्य दिनचर्या बदलि देब बिहान जल्दी उठब व्यायाम करब समयप खायब आ सुतब शरीरके ध्यान राखब बहुत जरूरी छै
ई बहुत नीक निर्णय छै शुरुआत छोट राखू धीरे धीरे बसान लागल बस नियमित रहू किछु दिन बाद अपने फर्क महसूस करब स्वास्थ्य जीवन बहुत सुन्दर होइ छै
अहाँ रोज व्यायाम करथि कि नहि हम देखैत छी जे अहाँ हमेशा ताजा लगैत हमरा सेहो फिट रहबाक इच्छा छै मुदा आलस्य बहुत हय शुरुआत कहाँ से करी बुझाइत नहि
हम रोज थोड़ा समय निकाले छी पहिने पहिने हमरा सेहो अलग लागैत छै मुदा जब आदत भऽ गेल बस नियमित रहब बहुत जरूरी छै तऽ धीरे धीरे मजबूत बन लगै छै
हमरा तऽ सीढ़ी चढ़ला पर साँस खुले लागै छै थोड़ा दौड़ लििया पर थकान होय छै शायद शरीर कमजोर भय गेल एहि लेल अब ध्यान देब जरूरी छै नहि तऽ बाद मे दिक्कत बढ़त
हँ शरीरके समय देब जरूरी छै हम रोज बिहान टहलै छै थोड़ा दौड़ैत छै एहिसँ शान्त शस हमर शरीर रहै छै पूरा दिन ऊर्जा महसूस होइ छै
अहाँ खानापर कतेक ध्यान देत हम तऽ ई बाहरत चीज बहुत खा लै छी चना बुना बिना मन नह मने छै फेर पेट खराब बहि जाइ छै शरीर भारी लगे छै
चीज काम खाय खाय नहि छै घरक सादा भोजन सबसँ अच्छा होइ छै साग दाल फल फूल खाओ शरीर अन्दरसँ मजबूत रही तऽ बीमारी कम हो
हमरा पानि पीबाक आदत बहुत खराब छै पूरा दिनमे बहुत कम पानि पीबैत छै एहि कारण शरीर दर्द रहैत छै मुँह सुखाइत रहै छै डॉक्टर सेहो डाँट लेने छल
खूब य शरीर ल ई बहुत जरूरी हइ हम हर घण्टा थोड़ा थोड़ा पानि पीबै छी एहिसँ शरीर साफ रहै छै थकान सेहो कम हो जाइ छै
रातिमे नीन्द ठीक से नही आबै छै देर तक मोबाइल चलबैत रहै छै फेर बिहान उठला पर पथी भारीित लागै छै पूरा दिन आलस रहै छै काजमे मन नही लागै छै
मोबाइल थोड़ा काम चलाउ रकबा से पहिले मोबाइल छोड़ दिौ मन शान्त रहत प जल्दी आउ बिहान उठाउ आओर आसान भ जा तऽ चल हऽ तो अगला दििनसँ तू अपन दिनचर्याके फॉलो करऽ आओर अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दअ छै
ठ